हेलो।
की हाल छै बुआ।
गोर लगै छै भइज।
किुश रह खूब नीके रह की हाल समाचार छै।
हेलो।
ई हाल समाचार छै ययौ किछु बाजे ने रहल छै । अहाँ तऽ । कत भी अस्ी गेम खेल चल । क
की कऽ रहल छिय। गेम खेलै छै ने
गोल लागै छै कहजे।
सुनू ने यौ कते गोर लागे खाली गेमे खेलैत छी अहाँ ठीक छी हम।
की कऽ रहल छी एखन।
की करब इएह आयल छलहुँ घूमय लेलए ने अहाँके नहि कहलथि मम्मी की
नास्ता पानी भए गेल।
त्ता पानी अखन कहाँ भेले एखन तऽ घूमेय ले आयल छौं ते बुझते छियै बाहर में केहन खाना होइ छै।
अच्छा।
बाहरके खाना सभ नहि ने निकैत छै इएहसभ अहाँ कहियौ तब केहन पढ़ाइ लिखाइ चलए।
ठीक छै।
हम तऽ ठीक छी पढ़ाई लिखाई मे की सब कते बजे ट्यूशन जाइ छीिय।
हम तऽ जाइत छी अहाँके सुबहमे जाइत छी सात बजे आओर शामके जाइत छी हम पाँच बजे।
आ फेर भरि दिन की करै छियै यौ अहाँ।
भरि दिन तऽ एनाहिते घूमैत फिरैत रहैत छियै फेर पढ़ाइ लिखाइ करैत रहैत छियै।
घूममे फिरे मलब ओ की सब करै छै।
बहुत चीज करैत छी हम तऽ कखनो मोन भेल तऽ साइकिले चला लेलहुँ हँ कखनो मोन भेल तऽ कल कखनो मोन भेल तऽ कलमसँ आमसभ तोड़बा कऽ आनि लेलहुँ आमसभ तोड़ि कऽ। कन ललहुँ
बड नीक काज करैत छै तब तऽ ई साइकिलेपर आनै छी कि गाड़िो घोड़ा सभ अहाँके अबैए चब
नहि नहि साइकिलेपर आनि लैत छियै हमसभ तऽ।
साइकिल पा ने लै छियै।
हँ।
साइकिल पर यौ आइके जमानामे तऽ देखै छियै कोइ साइकिलो नहि चला रहल छै ठकै नहि छै कि।
नहि नहि। चला लै छै नीकसँ नहि।
आ ई पढ़ै कीसभ छियै एखन अहाँ तऽ दसमीमे चलिियै ने ओ बेर
हँ दसमीमे छी एहिबेर हम।
तऽ नवमीमे नीक पढ़ने छलहुँ कि नहि। क्यकि उएह वालला सब ए दसमीमे।
हँ पहिने तऽ छलियै नामियोमे नीक।
हँ तऽ उएहवला सभ दसमीमे आयत क्वेेश्चनसभ तऽ ध्यानसँ पढ़ियौ।
हँ पढ़ि तऽ रहल छियै एखन। देखबै आब आगा की हेत हमर सबके तऽ आठ टाइज।
कोनसभ।
एकटा तऽ भऽ गेल गणित। एकटा एक। एकटा अंग्रेजी।
अंग्रेजी होइ छै ने।
हँ एकटा हिन्दी भऽ गेल। आओर अहाँके। हँ आओर कहैत छी आओर एकटा भऽ गेल संस्कृत।
संस्कृत आओर।
आओर एकटा भऽ गेल सामाजिक विज्ञान जाहिमे तीन टा अथी आबि जाइत छै।
हँ पार्ट बाय पार्ट रहै छै ओकरे। खण्ड रहत तऽ अहाँके सबस नीक कोन लगैया पढ़यमे।
हमराे श्वषनिक गणित आऔर विज्ञान लागया।
गणित और विज्ञान योग। कते आदमी के तऽ देखै छियै गणित। अबिते नहि छै कहै छै बड्ड भारी रहै छै पढ़यमे। अहाँके बड नीक लगैया।
नहि नहि एना नहि छै समझय पर होइ छै जे समझ एलखिन ने हुनका किछु भारी आ नहि छै।
भाय तऽ नहिये होइ छै लेकिन जे समझ गेथिन सएह ने आ जे नहि समझ एलखिन से केना करथिन।
आब ई तऽ आब हमरा नहि पता अछि केना करथिन कि केना नहि करथिन। थिनाब।
केना समझ जाइ छियै जे गणित पढ़ि लै छियै।
ई आब हम एकटा जेनाकि पढ़बैत छथिन ने सर तऽ हम पढ़ि लैत छियै ओकरे घरपर दू तीन बेर रिवाइज कऽ लैत छियै।
तब इएह दुआरे अहाँके आबैए पढ़ल सहीसँ। तब एहि बेर अहाँ नीकसँ तैयारी करू। बढ़िया नंबर लाउ दसवी में जिला में देख। खबियो टॉप करु मम्मी पाबूजी सब। नाम रोशन करू तहसँ कहउ न। अहाँ भरााता छी हमर। ठीक कि छै आओर। कहियऔ ने। तब ई।
आओर सब तऽ सब सहिे छै उएह आम सब बिछे ले आम सब। जे गिरै छै ने ओ बिछैत रहै छ आओर आम जे छै ने गाछमे बहुते आमसभ छै से बा कहै छथिन से। तोड़बा ल लेलथि तऽ उएहसभ तोड़बा लैत छीयै आमसभ।
करबाबैत रहलहुँ हमसभ सएह ने। आ ई जे से अहाँ सबके परेशानी करैय कि। बच्चासभ ते बड्ड परेशान करैत छथि।
बाबाजीसभ हँ करैत छै कि बहुते करैत छै छौड़ सभ।।
ह करिते हेतै कियकि आइ काल्हि देखिते छियै ने आब आम ज्यादा जगह फड़बो नहि केलै।
हँ सुनू ने बाबा बाबाज जे कहैत रहैत छथिन ने आम जे बिझैत छथिन ने बाबा तऽ हुनका पैर हाथसभ दर्द करय लागैत छै तऽ उएह एखन कनि जातिकेऽ अयलहुँ आओर अहाँसँ एखन कनि करैत छी बात।
नहि तऽ नीक करैत छियै ने बाबाके जातिसभ दैत छियै। आ अहाँ सब दिस अखन तऽ कोनो अथी नहि हयत। जनेउसभ अछि कि नहि अहाँसभ दिस उपनयनसभ।
एखन तऽ नहि अछि।
किशो ने। त अहाँके अनामे ककरो नहि छै। की जहो।
नहि एखन नहि नहि किनको नहि छै इमहर। तऽ इम्हर सालके भए गेल छै।
आ एगो जे अहाँके काकी छले से।
कि। हँ ओ तऽ गेल छथिन।
जेलसर। तना आ दुनू बौआ सब ठीक छथि हो छै छोटे छोटे। जे बौआ सब छथिन।
हँ हँ सभ ठीक छथिन ओहो दुनू।
तब अहाँ कहियौ आओर सभ की समाचार छै किछु तऽ अहाँ बजबे नहि करै छियै यौ।
सभ ठीके छै की बजियै।
की बाजि हा। इएह त कहियौ ने पढ़ाइयए लिखाई। तब मे की सब अहाँ पढ़ि लेलियै। लगभग विज्ञान मे की सब पढ़लियै यौ।
विज्ञानमे।
हूँ विज्ञानमे कथीसँ पढ़लियै।
जीव विज्ञान भऽ गेल।
हूँ और।
जीव विज्ञान सामाजिक अथी सॉरी जीव विज्ञान भऽ गेल, एकटा चैप्टर के नाम छै विषय के नाम छै एकटा। जे पोषण क्रिया मतलब जेना कि भऽ गेल जेना कि हाँ जेना कि भऽ गेल प प्ता सबके अथी सभके बारेमे जे पत्ता खाना केना बनबै छथिन।
हाँ पता केना खाना बनाबे छै कहियो नै यहां पर हमरो कनि भ जेते एक बेर जे हमु बहुत दिन पेहले पढ़ने छलियै ने ते एक बेर याद आब जेतै, कहियौ
हाँ जेना कि मतलब पत्ता जे छै से छै ना से पेड़ जेना कि सूर्य, सूर्य प्रकाश जे सूर्य के जे प्रकाश आबै छै, ओय से मतलब पत्ता अपन खाना के मतलब व्यवस्था करै छै और पूरास पूरा पेड़ के चारो तरफ खाना ओ भेज दै छै बना क।
चारो तरफे बना के भेजै छै। अ अहाँ के कार्टून सब पसन्द एछ कि नै बचपन मे कुन-कुन कार्टून सब देखै छलियै।
बचपन मे डॉरीमोन देखै छलियै, सिन चैन देखै छलियै।
फा आ मोटू-पतलू जे देखै छलियै अपना सब सा
हाँ हाँ हाँ मोटू-पतलू और हाँ अ छोटा भीम।
आ मोटू-पतलू के कथी नीक लगै छै सबसे जादा।
समोसा।
समोसा ना, अहूँ के नीक लगै कि समोसा।
हाँ हमरो बड नीक लागै या समोसा।
आ भायजी नै आन दै छैथ समोसा खाय पीबै लए।
हाँ आने छथिन।
आनै छथिन। अहाँ सब दिस मतलब केहेन रहै या समोसा खाय मे। हमरा सब दिस तऽ देखियौ बड़का-बड़का रहत, हमरो सब दिस बड़का-बड़का समोसा रहै छै आ काएज नीक रहल, मूंग फली सब द के बनावे छै, अहाँ सब दिस मूंग फली दैय या कि नै।
हाँ दैय छै। अखन तऽ कनि मेहंगाओ भऽ गेल, अखन तऽ मेहंगाओ भऽ गेल छै। कनी
कोइ बात नै महगा हाँ। तेल सब ओ सब तऽ रहै छै कोइ बात नै, लेकिन नीक जे दै छै ने खाय नीक टेस्ट के देलक तऽ ओ नीक लागल, महँगा से नै होय छै जे नीक लागल खाय मे तऽ कोय दिक्कत नै छै। की ये ते नीके लागे त लोक खाय छै। नै ते घर के खाना खाउ, साएह सब होय छै।
सही कहै छियै, अहाँ सके खाना-पीना भऽ गेल।
हमरा सबके भऽ गेल ए खाना। आ ई खाना पीना अहाँके । दिनमे खयने छलहुँ की कहैत छै दालि भात सब्जी भऽ गेल तरुआ भऽ गेल फेर सजमनिके भुजिया भऽ गेल फेर अथी साग भूजल भऽ गेल फेर आलू। कटहर परोड़के सब्जी छलय । आ आओर दही छलए । हाँ उ हमर सब के परदादी छथिन ना, हुनके छलैन बड़खी। तऽ बरखी जे छलैन तऽ ओ ओकरे बुझयो अथी भोज छलै, त भोज खाएले आदमी आएल छलखिन, एगो ब्राह्मणे मे छलै निमन। मत्रन्द । त हुनके लेल बनल छनि। खाना पीना सभ तऽ उएह खेलखिन फेर ओ खा कऽ गेलथि अपना सभ दिस तऽ देखिते छियै केरा पत्ता परर खाना देल जाइत छै ने ।
देले जाइ छै कि ओ तऽ- ओ तऽ मैथिल के अथी भेलै ।
हँ तऽ केरा पत्तापर की लगैत छै नीक लागैत छै खाायमे तऽ एक बेर गेल छलहुँ काटय लेल बाड़ीमे केरा पत्ता तऽ एक बेर ब्राह््मण लए काटि कऽ अनलहुँ फेर दोसर बेर की भेल कि अपनोसभके मन भऽ गेल खाायके केरे पत्तापर तऽ कहलियै आओर काटि लैत छी तऽ हमूँसभ। केले पत्ता पर खेलो बहुते चीज सब सोने छे ने कटहर के तरूआ भ गेल तीलकोर के तरूआ भ गेल बैंगन के तरूआ छलै ओना अपना सब दीस जेठ में बैंगन नई खाई छै। खल जाइ छै लेकिन आब जेट खतम होइ वला छै । आ घरड़ी पर तऽ अहाँ देखते छियै अपना घराड़ी । पर बाड़ी मे उगेने छी अहाँ के मिरचाई के गाछ भए गेल फेर अहाँ के ई प। पपीता के गाछ रोपने छी फेर एगो । कि सबस मार । महगा वला आम अबे छै बहुत महगा । दवाइ होइ छै ओव आ रो । रने छी फेर अहाँके टमाटरके आम गाछ अछि फेर आमसभ लागल अछि एहन एगो आम अछि बुझलियै कि । जे आम फरल। मजरो देने छी आ टुकलो छै छोटका छोटका आम के बुझलियो आ आम के बीच से कटहर के गाछ निकलल छै ।
सही अछि तब ।
तह सब एके बेर मे बीच से निकलल छै ।
अहाँसभके आम फड़ल अछि कि नहि एहिबेर ।
हँ उएह तऽ कहलहुँ कि एहन आम के एगो गाछ अछि जे आमो फड़ल अछि टुकलो देने अछि आ मजरो देने छै बुझियौ एहन आमके गाछ देखने छिय कतहु ।
नहि एहन तऽ कतहु नहि देखने छियै हम तऽ ।
हँ इम्हर भऽ गेल अहाँके ई नेबोके गाछसभ अछि फेर सभचीज अछि । लगभग मे बहुते गाछ वृक्ष सभ अपना घराड़ी परड़ अछि हमरा । अहाँके घरड़ी पर की सब। सब कथी सब उगेने छीियै अहाँ ।
हमहुूँ सब- बहुत सारा चीजसभ उगेने छी जेनाकि भऽ गेल। आर अनारके पेड़ एकटा छलय से लगेलहुँ।
अनार के पेड़ सब लगेने छियै?
हँ अनारके हँ इलायचियोके लगेने छियै। हँ इलायची भऽ गेल। हँ टमाटरके पेड़ भऽ गेल। तऽ अंगूरके पेड़ भऽ गेल।
तब तऽ मिथिलामे बड्ड नीक काजऽ केलहुँ हेँ बड्ड चीज रोपलहुँ हेँ। अपन मिथिलामे देखै छियै सभ अपन-अपन घराइ पर किछु ने किछु उगेबे करै छै।
आओर तऽ छैहे ।
तब अहूँके तऽ आब नीन्दे लगै ह बोआ । कियाकि राइतो जादा भऽ गेल ने- आ पढ़ाइ सभ करी। निके रहू तब तैयारी सब करियौ कियकि दसमी अछि ने एहि बेेर।
हँ
खूब चलाबैत हेत तऽ से सब कने सब केलक। पढ़ै पर ध्यान दियऔ कि? कहबै भाईजी हमरा ज्ञान द रहल छैत तऽ ज्ञान नहि दै छी।
नहि नहि एना नहि एना नहि ठीक छै।
तऽ
ठीक छै राखू।